हेलो
हम टी छी अहाँ कोना छी
हमहुँ ठिक छी बहुत दिन पर विस्तार से गप करबाक अवसर भेटल अछि
हँ हँ सही कहलु अच्छा आइ कोन विषय पर चर्चा करब
सोचेत छी जे ओ आइ राजनीति विषय पर गप कएल जाइ
अच्छा बहुत रोचक विषय छै राजनीति राजनीतिक प्रत्य्यक्ष ओ अप्रत्यक्ष रूपेसँ सबे जीवनके परभावित करैत अछि
बिल्कुल बहुत के राजनीतिक केवल चुनाव धरि समीस सीमित क्षति मुदाऽ एकर क्षेत्र बहुत व्यापक अछि
एकदम सही राजनीति केवल सरकार बनेबक घड़ी सीमित नहि अछि बलकि समाज अर्थव्यवस्था विदेश नीति सुरक्षा आओर विकास सभा से जुड़ल अछि
अहाँके विचारमे राजनीति शब्द वास्तविक अर्थ की अछि हलौ मित्र आवाज आबी रहल छै हलौ